हेलो हेलो हाँ
राधे राधे
राधे राधे
आर सब ठीक छै
खाना पीना भऽ गेलै खाना पीना होलै हेलो हेलो हेलो तोर मोबाइल कहा छ जी बाहर रखै हेलो हेलो
हेलो
की की हाल चाल
किए
हेलो
हाँ साढ़े नौ ए ने बजलन हाँ सब ठीक छै नय एलखिन हन अभी बच्चा बुदरुक खा रहलै हन अभी
हमर खा लेलकै लेकिन बुतरु सब ऐखन हाँ खाय लेलकै हाँ कहा आ रहो हो
हेलो हेल हेलो
हाँ हेलो
हाँ हेलो
नेटवर्क लगे छै ठीक तो ने हम तो बाहरे बैठल छी तैयो नऽ लगे
हाँ बाते नय होय पाबै छै ह
आर सब
सब ठीके छै सब ठीके छै खाना तो बना लेलियै
हमे सब कोए खाय पी लेलियै खाय पी कऽ बैठल छियै बड़ी गर्मी कैले रहै छै रे बाप नय आरो ह आर कुछ कहैल रहे बड़ी दिन बाद फोन केलहो हेलो
हाँ हम बहुत गर्मी छै लाइन कटि गेलए
ओ लेन कट गेले नै इनभेयटर लेलहिन हैं
हूँ
तब तऽ इन्भर्टर हउ न अच्छा अच्छा
बचबा सब टी वी उवी चलले छै ओहे सब ले ऐह दिन भर केतना पंखोे हवा लेते रहिये
हाँ गर्मियो बहुत छै उपरे छत पर हवा चलेतै हमे और तऽ जाइ छियै केे दू तीन सीढ़ी चइढ़ के तब छत्ता पर जेबा हवा खाए ले नै जय केऽ मन करै
ह
आ गाछो वृक्ष हमर छत पर बड़ी बड़ गाछ बहुत ही विशाल एहनी लदल है हमरे दने
बहुत उमस कइले हय एकदम स
हँ हइए हय हू
तो
अबरी अरी बरी पारली कि नइ
नय बड़ी कहाँ पाड़लियै
नय
बरसाते करिके अबरी बार होते तब पाड़बे
हह
जानबो नय करै छीय कैसे बनै छै तऽ ओही
ओ हऽ अच्छा
आजकल कोई सब्जियो नय अच्छा लगय छै बड़ी ओर रहते तऽ बड़ी ओर बनेतीयेै आलू बड़ी देग सब्जी
कोन ची क बरी बनबैत रही ह ओ अच्छा अच्छा ओ माय यर तऽ घर पार रहै देख माये पाड़े रहै नय देख रहे माय मायक तऽ देखबे करै रहे कि की करे रहै कि भूआके काइट देै रहै झाँकि देै रहै चा
हँ तऽ माय फेँटै भी बहुत रहे रहए हमरा आर ओतना अयतै पहिले कितना फेँटै रहै
हँ
तब एक बार कोशिशो एक बार बड़ी बनाबे के कोशिशो केलियै तऽ बड़ी फेटलियै कितनो फेटते फेटते पानि देलाके बाद
हूँ
ऊपर होबे नय कयलै आ नहि होलै ओ बड़ी नय पड़ैयलै आ पारबो केलिए बड़ा बड़ा पारलियइ एकदम तिजा वैसन लगे रहे खायमे बस दू किलो दाइलो मंगेलियै हन
अच्छा
दू किलो दाइल बरबादे हो फेकय पड़लै वैसे फेक देलीयइ
अच्छा
अबरी सोचलियै हन बनेबो करबै ने तऽ लगे छै ने ओकरामे ईनो दे देबै तब बढ़ियां होतै
ओ तऽ तुरते डालै छै तब ने ए सुखबै वला चीज में कैसे काम करतै आँ गीलका चीज बनबै छै ते ने जैसे इटलिए बनेलकै अखने तऽ तुरन्त दै डालै छै आ बनाबे लगे छै साचा मे दे तऽ तब ओ फूलै छै ओ सुखा देतै तऽ ओकर थोड़ी रहतै पावड़
की पता हमरा लगले जैसे इनो देला पर न पूरा बढ़ियां से गलि उल जाय
नहि से नहि होइ छै
ओ सब कुछो तुरते वाला बात रहै छै तब होइ छै सुखबयवला चीज नहि होइ छै
कैसे तो अचार अबरी बनाय लेलियै हमे आचार हमर बढ़िआँ बनिओ गेलै आज दस दिन पहिले देखे रहियै ने तनी खचर खचर करे रहे
अच्छा नहि सीझल होतइ
हमर नहि ठीक ल पहिले बरसात ने आ गेले से ओसन धूपे नहि ले पहिले त नहि एते बढ़िया इस
तऽ आइ देखलियै ने अचार के पूरा छोड़लियै
हं
लगै छै गर्मी से आइ देखलियै ने दाबलियै हाथ से
अच्छा
तऽ एकदम बढ़िआं से मसु आइ गेलै वसी होइ गेलै हँ
अभी तो अमरा बाला अचार खाली खाय छियै
हमरो लैका अमरे वाला खाइ छै
एक दिनके बड़ी लेलखुन हँ भौजी तऽ वही बड़ी बनेबो एक दिन झोर भात अऐसन बनेबै
हँ अच्छा लगतौ
खायके देखबै
हँ बड़ी भात मे तनि चोखा अच्छा लगे छै खायमे मार के देखे रहे जरूरी बड़ी बनबे रहे आ चोखा ओकरा मे जरूरे रखे रहे खायमे अच्छा लगे हय
हू ओते ओते तऽ बड़ी पारै छै तऽ की करियबे नहि करै छै ह
प पारेके मनो ने करै छै करतो अऐबो नहि करै छै सोचै छी करबो कर त लेब आ करबो ने करै छै जो नइपर
करिये जो छतो हमरा तो छतो नहि छै उतना बड़ा जेकि ह कुछो कुछो पारे ले बैठियए एकभी तक्षत छै ने कुछु बनबैके मन करै छै ने कुछो
अबरी ढेलाइ तऽ तब होइ छै त ने
हँ अबरी ढलेबै पैसा रहते तभिए ने
हँ हँ
हूँ
छा
आरो सब ठीक छौ न
हँ ठीक छै
खाना उना हो ई गेलौ
हँ होई गेलै हमर आरके खाना हँ हो गेलै हमार आर खाना
हमे आर कहाँ खेलियै हन एबै नै कयलै
अच्छा हँहँ त ने कए बजे कए बजे आबै छथिन
ओ कोइ ठीकानै रहै छै कभी न बजे
हू
अभी तऽ लगै छै साढ़े नौ पौने दस बाजि गेलै
अभी लगन रहतै नै तीस तक छै तऽ दोकनदार लोगके तऽ तन रहबे करतै लगन आ बनावटी लगन छै ती जे छै से तीस तक कैसो घीचते बनावटी लग
खाक
हू अच्छा
कि बने लखिन अपने
हमएबै चटनी रोटी छ ठीक हँ आ भ परवल के आरु सब्जी बनेलियै रै उहे बचल रहे तऽ कते बनतियै त होय गेले
ह तऽ हमहूँ तऽ ओही बनयलै छियै आलू परवलके सब्जी बनयलै छियै आर रोटी अभी बना देल
दू किसिम परवल होबै छै एगो देसला होबा है एगो होबै छै अथीवला तऽ चीन्ह क ले हमेर कहि दै छियै उहे वला लिए जक तनि रोमन निकलल निकल रहै ने उदेसी जेकर ठीक टेस्ट रहै छै आ ओ सब के टेस्ट ठीक नय रहै छै
ह
एस आ अभीत मेहमानके आबैमे देर छै तऽ
म तीन धार्मिक खखोरि दै छै ओकर बादै छै ओकरासँ खुशी करि कर के बनाबै छीयै
हूँ
आब तिलौरी जे बनेलखिन ओ ठीक होलै
हँ ठीके भ लगै छै तनी मसूर दालि ज्यदे पड़ि गेल छै जदि मसूर तसियौरी बनै छतनी मसूर तऽ ज्यदे पड़ गेलै
ह हमे तऽ सोचते रहि गेलियै बनेलियै कहाँ बनाइए नहि पेलियै आ फिर मेघ के दिन आ गेलै मेघे पड़ै लगलै बस हो होइ गेली कहाँपड़
ई सब मार्च बाल अप्रील होवे छै अपरी ल घरी ने अपरील मारच खतम होलै अपरील बना नसुर मइ जून तक काम तमाम हो जाइ छै, हँ उह होली खतम होलै बनना शुरू।
ठीक रहै छै सभ
हवा रहै छै, हवामे जे रहै छै ने ओ ठीक पछिव ओकरा मे बड़ीयर ठीक सुखै छै।
हँ।
ब
आओर।
अच्छा।
अभी तऽ नहि कखनी धूप कखनी ठण्डा कखनी। कि कुछो कुछो होते रहे छै, अभी कितना मेघेके दिन खाली मेघ पड़ैत रहत छै।
ह, नेब कोई भरोसा नहि बनाबै के हमहु सोचलियै पिलोम के अचार बनेबै आ सुखबे नहि करतै तब बनाइ खो। मसला बनल रखल रहि गेले सभ कुछु देखबै मिरचाई के सीजन एयते ने मोटका ओकरे अचार बनाय लेबै। मसरवा बचल छै, हे रखल छै ओकरे। उहे बने मोटका मिरचाई के एते सीजल तऽ ओकरे मे भरि देबे चू डर ह कि करबै
ठीके छै, आर सभ आर
ठीक छै, ठीक छै।
हँ, हँ सभ बढ़िआँ छै ने
हँ सभ ठीक छै ठीक फोन करते
छै नचे हँ ठीक, ठीक छै हँ